हेलो देव
बौआ की हाल समाचार छै यौ
बहुत नीक
बहुत खुश रहू खुश रहू आनन्द रहू दन दनाइत रहू ओर कहियौ की हाल समाचार छै
बहुत बढ़िआ अपने औफिस आइ ई खा रहल छी एखन मूँगफली आओर च चूड़ाके भूजल
अच्छा अच्छा हँ कहलियनि कहलियनि देखियै बौआ के फोनो नहि करैय छथिन तखने निकाललहु हे त कहलियै देख देखियै बौआसँ कनि बात करी बौआ के तऽ यादो नहि अबै छनि तऽ हमहि तनि करियै तऽ भुज्जा होइ छै अखन नाास्ता तऽ खाना पीना त अहाँ सब बड लेट खाइत हेबै तहन नहि बौआ यौ बड लेट बड हँ बड लेट खााय छै आब देखियौ हमरा सब क सुतहो क बेर भ गेलैय आब हम सब तऽ कखन नहि खेलियै हँ सुतबो करबै आब बताउ हमरा सबके तऽ हँ कते बजे भऽ जाइ छै खेनाइ हँ हँ खे खेरही के चटनी चटनी बनेने छलियै दिन मे तऽ वएह छलै बस फेटुआ रोटी बनेलियै अखन तऽ उएह दुनू खेलियै तऽ हमरा सब के तऽ भऽ जाय छै सबेरे सकाल खेनाइ आब धिया पुता अपन खााय जाय जेतै दूध रोटी खेते हँ हँ हँ हँ तऽ ओ तऽ सभ ठीक ठाक छथिन न
हँ हँ हँ सभ बढ़िआँ छथिन आओर ओ जे प्याज बाला जे कहने रहु अहाँके से आगा की भेल ओ माँ देने रहै नीचाँमे एकटा भैया छथिन हुनका साथ जाइ छियै ड्रॉप करै लए त हम बुझली जे हमरा धोखा धोखी दऽ देलक ह
अच्छा अच्छा हमहूँ तऽ कहियै से माँ स केना गलती भऽ सकै छै ह हँ
आओर कीसभ भऽ रहल छै बौआ खाना पीना भऽ कऽ आब तऽ सूइतो रहल हेएब
अच्छा अच्छा
क्या बजे अरहाय बजे उठै छीअहाँ सब
उठै छ लेकिन चारि बजे तऽ बिस्तर छोड़ि दै छियै बुआइयो फूल तूल तोड़ै छियै धिया पुता धिय पुता सब तोड़ कऽ लऽ क चलि जाइ छै की कहू धियापुतासभ लगेने छियै धियापुतासभ लऽ कऽ चलि जाइ छै तोड़ि कऽ चारि बजे ओ छिय हँ फेर कनिक झाड़ू ताड़ू रहै छै आइ काल्हि के धिया पुता लेट उ उठै छै ने हमसभ की साँझे सुति रहै छीियै तऽ कते सुतबै भोरे उठि जाइ छियै चारि बजे हँ फेर दनान पर झाड़ू लगेलहुं अङंगगना में झाड़ू लगेलहुं चूल्हा सब निपलहुँं कम काज थोड़े ने रहै छै पूजाके सराय बाटी धोलहुँ बड्ड काज रहै छै बौआ नओ तऽ बाजि जाय नहिये नहेलहुँ पूजा केलहुँं तहि मे नओ बाजि फेर उठै छियै पूजा पर तऽ एक गिलास पहिले तऽ हम सतुआ पीबै छियै हँ सतुआ तऽ हम रोजे पीबै छी हँ अहुँ के नीक लगय हँ हँ हँ हमू सतू अपील एक गिलास हँ तख तखन जाइ छी अहाँ तऽ बड मोटगर पिबै छीिय यौ बौआ हमरा ओते मोटगर पी लेबै तऽ खेबै कते अी नहि पचैय ने आब बुझैत नहि छियै बूढ़ सूढ़ भेलहुँ ने हँ फेर तखन अपन बनेलहुँ खेनाइ पिनाइ तखन अपन खेलहुँ दुपहरमे
नहि यौ एखन असीन नहि हेतै बौआ यौ अहुूँ ने एखन अस्सी केना हेतै अखन हँ हँ ओ छै हँ ओ पहचान भोट खसबय वला छै ओहीमे हेतै हमरा सभके याद थोड़िे नहि अछि से कहिआ की होइ छै आब ने भेलैएा जन्मदिन फनम दिन मनबै जाइ छै पहिले थोड़िए ने होइ छलै ई जन्मदिन ईसभ नहि होइ छलै पहिले हँ
कीर्तन तीर्तन पहिले जन्मदिन पर मने रह
हँ हँ से भेल पूजा हँ पूजा पाठ भेल हँ हँ अखन महाता मन्दिर मन्दिरमे महादेव हो अथी होइया शिवलिङ्गके पूजा भऽ रहल अछि सभके अङंगगने अङंगगने माटि दऽ जाइत छथिन छथिन आ सब बनबैत छै से कनि शइनो कनि नीक दऽ जाइ छथिन बोआल कयो अपने से साना पोड़िया कंकड़ पत्थर वालला दऽ जाइ छथिन कनी नीक माटि दऽ जेथिन ने से नहि दऽ जाइत छथिन की कहू त चाल हो बनेलियै हँ एगारह हजार बना कऽ भेज देलियनि हँ हँ तऽ भेज दै छियनि होइ छै मन्दिर पर एखन पूजा होइ छै पूर्णिमा दिन खतम हेतै सवा लाखके पूजा छै
आरो
आओर तहन तहन अहाँ के तऽ एखन भुज्जे नास्ता भऽ रहल छै ने अहाँ जाइ छी आरती देखय लए कि नहि आरतीमे
नहि एखन आर्तीिक आर्तीिक कचौ नहि खेला जाइ छै ध्यान क्य की भैया हँ लेकिन भोरे भोरे अगर एलहुं तऽ मंन्दिर जे गेलहु शनिवारके कन्फर्म हो
अच्छा अच्छा सइन कऽ जाई छी हमहुँ लगे में भोला बाबा बाबा के मंदिर छै तऽ अपन पूजा पाठ केलउ घर मे आ चलि गेलों तऽ अपन एकलो लोटा जल चढ़ा लै छी
मंन्दिर छै जे जेनाकि भोरे भोरे अहाँके अथी भऽ जाइ छै आ गेट खुलि गेल साफ सफाई भए गेल अह भोरे भोरे सब छओ बजे से पूजा पाठ करु लगु एम्हर की छै दस बजे साफ सफाइए होई छै दस बजेके बाद पूजा पाठ हो
हाँ हाँ ओ तऽ तऽ सुनैत छियै बाहरमे भोले बाबा के खाली जल चढ़ा सकै छी बाकी मूर्ति के अहाँ नहि छु छू सकै छ नहि पूजा कर लेकिन गाँव घर मे तऽ सब सब देवी देवता के अहाँ जल फूल चढ़ाके पूजा करु मन सब बैस क आरती गाउ भजन करू एते सारा चालीसा सब हनुमान चालीसा सब दुर्गा पाठ सब राखल रहै छै ठाम सभ बैस बैस कऽ हाँ अपन पढ़ैत रहै छथिन हाँ हाँ जे गेल‌ई से अपन हाँ बैस कऽ अपन पढ़लयै आब राति काल हाँ आब काल्हि तऽ बुझियौ भोजे छै काल्हि रातिमे भोज हेतै तऽ सबके हाँ इसरंग ने नहि बड़खी भोज छै बुआयो बरखी के भोज छै हाँ हाँ काइले
बढ़ियां
हाँ आरे लगेमे ओ जे छलखिन काकी बगल बाली हाँ हाँ उ चिन्हैते हाँ चिन्ह ह चिन्है तऽ छीयै अहाँ अहाँके बड़ा याद कर रहै छलथ हुनकर पुतोहु अहाँके आ कहलियस हाँ हुनकर पुतोहु तऽ याद करै छलै
ए तऽ बहुत ओ अहाँ के बुढ़िया याद कर छलै जे तऽ ठीक चलिया लेकिन पुतोह किया याद कर ल
यौ ओ बाजल हेथिन ने दवाई तवाई आनि कऽ दै छलिय ने हाँ त हाँ हाँ त ताहि दुआरे कहै छलखिन से ह ओ हुनकर ब याद करैत छलखिन तऽ तै अहाँके बड्ड बड़ाइ करैत छलथि हुनकर पुतोहु आब अहाँ बात सुनबै तखन ने बाते नहि सुनैत छी अहाँ तऽ हाँ हाँ तै हाँ हाँ नहि सम्भहारि लै छियै फेर की हाँ हाँ से नहि बुझै छियै हँ अहाँ एखन धियापुता छी ने अहाँसभब यौ हाँ आँ सब चल गेलियौ त की कहूँ अपने जे पड़ैया नहि तऽ अहाँसब रहै छलै तऽ आनि दै छलहुँ तीमन तरकारी आब की कहू दू हाँ दो किछो कहियो धिया पुता के आनले तऽ नहि अपने जाय पड़े या हटिया पर चल के की कहु कालहो बारह बजे बिदा भैलौ त चार बजे एलउ थाक जाई छी ओबैछी त मोन ठायकि जाइए हँ आनलियै दू किलो झिङ्ंगुनी हँ झिङ्गुनी आनलियै
ह्म
हँ तऽ सबेरे लागि जाइ ने गाँव घर मे थोड़िये ने राति मे लगैत छै बौआ गाँव घर मे तऽ दिने मे लगैत छै पाँच बजत बजत खत्मो भऽ जाइ छै
अचछा से होइ छै
हँ गाँवमे दिनेमे लगैत छै ओ बाहर थोड़े ने छै से रात कऽ लगत त
रातमेने मतलब
हँ हँ हँ हँ तऽ ओ एगारह बारह बजे स ल लगै छै बौआ यौ ट्रेन सब अबै छै ने ओहिीमे तरकारी सभ लऽ कऽ गुजरनी अबैत छै ने तू लगा दे हँ ओ भोरेसँ लगेने रहै छै
ह आओर तहन फेर कीसभ तहन फेर भोजन तोजन बनि गेल
हँ भोज हँ नहि सुतलहुं ह ने ओछान पर पड़ल छी अखन भोजन तऽ बनि गेल भोजन बनल छलै रोटी बनेने छलियै बौआयौ मोटका कहलौ हे नहि मोटका रोटी बनेलियै
मड़ुआ रोटी छलै
नहि यौ बौआइ फेट फेटुआ रोटी छले अहाँ सब किया ने गेलियै दालि के बनै छै फेटुआ रोटी राहड़ के दालि के छलै मसुरी दालिके छलै पुछबै अहाँ अपना माँसँ ओहि मे कनी गहूमा आटा मिलााक ओकरा बनेने छलिय हँ धियापुताभ के ने गेलै फेटुआ आटा कहै छै ओकरा ठीक छै तऽ ओ ओकरे रोटी बनेने
तऽ बुझि गेलियै जे मिक्स भऽ गेलै
हँ तऽ मिक्स अहाँसभ ओ क भऽ गेलै ने फेरो हँ आ
अाइ लाख अ दाइ लाख
दालि अपने हमरा होइय दर्रैत छियै ने जाँतमे हम नहि खाइ छी किनुआ दालि हमरा नहि नीक लगैया हमरा नहि पचैए ओ दालि बौआ
से तऽ
हँ हँ हम अपने दर्रै छियै वदरड़ केऽ हम खााय छियै दऽ जाय छै पाँचो दस किलो दऽ गेल बैट कऽ तऽ अकेले कते खेबै तऽ उएह ओकरे डाल के अथी केलियै आ ओहि मौसरी दाल के कनि भीजल ल दऽ देलियै काल्हि चटका बनेबै
हम तऽ काल बगिया खा ब
बगिया खेबै अच्छा अच्छा यौ दलि पिट्ठी कहै छै यौ बौआ ओकरा
पिट्ठी कहै छै ओम द बगीया
अच्छा अच्छा हँ ओहो बड नीक लगै छै बड सु राहर दाल द क बनेब बौआ सेज ओ स्वदगर ला लागत आ तेरपत्ता के जे ओहिमे खुशबू अबैया से पूछू ने गम गम करैत रहे छै बड नीक लगे
करी पत्तो डाल देबओर बढ़ििया निकला
हँ हँ हँ किया ने नीक लगते हँ ओहिमे आल्लू चटनी बना ले तऽ उहो सेहो नीक लगे छि हँ ओहि सङगे बड्ड नीक लगै छै आ ओसभ सुपाच खाना भेलै पचै छै ओ खानासभ हँ ओ खानास सभ पचै छै हँ हँ नुकसान नहि करैतछै आब हमरासबके उएह पचतै कि ई आब फल्लाँ चेना तऽ नहि पहुँचैए आब हमरासबके
हाँ अहाँके पुतहु की करैयै अखन
हमर पुतहु की कहू सँ हरदम ह आरे धिया पुता ओ सब लैपटॉप में लागल रहे छै ओकर सब त काज चलै छै ओहिपर बौआ की कहू ओहि पर भरि दिन ह ऑफिस के काज वह पर हो छियैहँ हँ घर पर हँ घरे मे बैसल रहै छै भरि दिन कहै छिय हमरा ऑफिसे के काज होइया दै छियै चाय बना कऽ दै छियै दस बेर कहबैय नहाउ नहि ये नहाउ नहि ये कखन पूजा करब कखन पूजा करब तऽ सुनबे नहि करै छथिन की कहू ह्म नहि नहि सुन नहि हँ हब हबु हँ हम अपने लए पीबै छी तऽ हुनको दऽ दै छियेन
आ भोजनो तऽ जेना नहि बनबै छै केहन
अब राइत कऽ बनबै छथिन बौआ बब नहि बनबै छै अपने हाथ पैर हमर चलैया बुझलियै नहि हम दोसर के भरोसे रहै छी जहिया नहि चलते तहिया दोसरके भरोसे रहबै न अखन किया दोसरके भरोसे रहब अखन तऽ हमरा अपने हाथ पैर चलैया एखन तऽ हम द सै आदमी के अपने बनाक भैर दिन में खुवाब बाली छि ओ हँ हँ